ओ।
हँ। और सब?
ठीक छै और सब।
ठीक छै, आ बाबा धाम जे जाइ छै?
हँ।
तऽ ई पैदल यात्रा जे करै छै कामोर ल क जे जाइ छै
हँ।
तऽ उ कतऽसँ जाइ छै।
उ तऽ पहिले घर से लोक निकलै छै तऽ लोक मंदिर सब पर पूजा सबके कऽ कऽ कामर सबक आ ओतऽ से कामर उठेलक तऽ ओतऽसँ बससँ या ट्रेनसँ गेल आ फेर सुल्तानगंज जखन पहुँचै छै।
हँ।
तऽ सुल्तानगंज में जल बोझि कऽ आ तखन ओ ओतऽ सँ बाबाधाम लोक पैदले जाइ छै।
कए दिन लाइग जाइत हेतै?
हमरा लागैए जेना चललै चलतै जै हिसाबसै हमरा लगैए पाँच छओ दिन तऽ लागिए जाइत हेतै।
हां।
किया तऽ लोक रुकैत ने चलै छै।
हँ सुल्तानगंज में जल बोइझ लै छै।
हँ जल बोइझ कऽ आ ओतऽसँ लोक फेर राइत भए गेल तऽ ओतऽ जतऽ जै गाँव में अथि भेल
रुकैत हयत।
हँ ओतऽ विश्राम करै छथिन सभ आदमी फेर ओतऽ। फेर भोरे उइठ कऽ काँवर के नहाए सोनाय कऽ काँवर पूजा-पाठ कए कऽ तखन फेर ओतऽसँ उठाए कऽ फेर चलै छथिन जतऽ राइत भेल ततऽ रहि जाइ छथिन धर्मश
हँ।
आ अथि कहै छै जे रस्ता पेरा जे कहीं मतलब गेल एम्हर-ओम्हर
हँ।
तऽ अथि निचाँ में नहि कामोर राखै छथिन।
नै निचाँ में नै राखै छथिन आब कियो छथिन न तऽ हुनका लोक के धरा दै छै हँ पकड़ा दै छथिन जे अहाँ एतऽ राखू। ओ नीचाँ में काँवर नहि राखै छथिन।
आ ओतऽ फेर जखन उतरैत हेतै त फेर काँमरके पूजा सभ करैत हेतै बाबा
सबदिन क हँ-हँ पहिले तऽ काम तऽ काँवरेके पूजा भेलै न ओ तऽ पहिले जतऽ-जतऽ रुकै छथिन तऽ काँवर के पूजा करै छथिन आ बाबाधाम पहुँचै छथिन तऽ ओ त नहा -सोना क कामर के पूजा क क तखन बाबा के पूजा करै छथिन।
हँ, आ लाइन लागऽ पड़ै छै।
लाइन लागय पड़ै छै तते भीड़ रहै छै जे लाइन मे लागि कऽ तहन एगो क पुलिस सब रहै छै पूजा करबाबै छै बड भीड़ रहै छै।
गेटो कहै छै जे मन्दिरके एके गो छै।
हँ एके गो छै ओहि बाटे जइयौ पूजा करियौ फेर ओहि बाटे बाटे निकलियौ तऽ और बेसी भीड़ भए जाइ छै।
भीड़ होइ छै हँ। आ तखन ओतऽ एक दिन पूजा केलाक के बाद एक दून दिन रहैयो के होइत हेतै।
हँ रहैके तऽ रहै छै व्यवस्था धर्मशाला सब रहै छै लोक अपन लए कऽ रहल हँ।
हँ, ई सब महिनामे जाइ छै।
बेसी तऽ लोक आसिने में जाइ छै।
हू।
ओना तऽ आब सभ महिना में जाइ छै, बैसाख में सेहो जाइ छै लोक।
हँ, साँन में‌।
सउन मे सेहो जाय छै, सोमवारी के लोक जल चढ़ेलक, पंचमी के लोग जल चढ़ेलक।
शिरपञ्चमी क।
हँ, शिर पञ्चमी कऽ। ओ तऽ माघ मे भेले ने, हँ ई पंचमी क नाग पंचमी के लोक, ओयो मे लोक चढ़ेलक, हँ सोमवारी के सेहो चढ़ेलक, आ माघमे लोक जाइ छै तऽ ओहिमे शिर पञ्चमीके लोक चढ़बै छै जल।
ओहिमे माघे मे जे जाइ छै। त बेसी लोक, गांव से पैदल जे गेल काँवर
हँ, हँ, गाेवे से जाइ छै।
हुं, हँ।
हूँ। तऽ ओहि मे त और बेसी दिनमे पहुँचैत हेतै। हूँ।
बडड दिन लागि जाइ छै। आ अथीजे करे छै, कहे छै डाक बम जाय छै। छै, ओहिमे कहै छै जे रुकै नहि छै।
चलिते रहै छै। कतहु नहि रुकै छै, हँ तऽ ओहिमे तऽ कहै छै दुइए, अढ़ाइे दिन मे पहुँच जाइ छै।
पहुँच जाइ छै डाकबम मे, मतलब चौबीसो घंटा न चलनाइ भेलै, तऽ ओकर हँ, ओ कर, पहिलैएसँ बड्ड नियम सब लोक क अथी करय पड़ैत छै, जे कनि पैसाब पैखाना पर हँ। अथि कयलक, खायपर, खाली पैरे चलनाइ।
हूँ।
हू।
ओनातो कियओ जाइत छथि छइन तऽ, फलाहारिए बेसी आदमी जाइ छथिन, आ नहि तऽ बेसी आदमी दिन भरि सहलथि। आ रात कऽ अरवा अरबनि एक टाइम खेललथि, हँ अरवा -अरबनि। आ नहि तऽ बहुत आदमी फलाहारिए दुनू टाइम सेहो रहै छथिन।
ओहि सब दुआरे, उठे बैसे दुआरे, हँ। हँ, आ पैर में फोका बड भऽ
बड लोक कहै छै आब हमसभ तऽ गेल नहि छी, लेकिन कहैत छै सुइया पहाड़पर लोक चलैत छै, सुइया उ कहै छै सुइया गरई छै, सुइया की गरते, रौदा ओहन रहै छै, आ रस्त ता जखने बाबा के रास्ता में जाय छै, त फोका एहन एहन पेर मे भय जाय छै, छाला उ दइड़ जाय छै, बड दिक्कत होइ छै।
हूॅं तैयो हुनके कृपा से न लोक
हुनके कृपा सँ पहुँचै छै हँ कहै छै जे कुत्ता सबके उम्हर भैरव मानै छथिन भैरव भेलखिन ओ तऽ ओ जे छुइ देथिन रस्ता पेरा अगर किनको तऽ फेर ओतऽ सँ ओ आदमी केँ घुरय पड़ै छै नहि जाइ छै बाबाधाम तक। हुं ओइ अथी से लोक के मोनमे कोनो अथी नहि राखि कऽ जाय नीक मोन सँ तखने बाबाके अथी होइ छनि हुनकर कृपा होइ छनि। हँ, आ कोनो ने कोनो मोन मे अथि रहल तऽ लोक के कोनो ने कोनो अथी लाइगे जाइ छै।
हूँ
जा हुनकर कृपा नहि होइ छै ता लोक
हुं आ कामोरो कए तरह क अखन होइ छै एगो तऽ बाँस बला पौती बला। होइ छै बड़का।
नमहर आदमी सब उएह लेलथि आ धीया पुता पुता त गर्दन में जे नै झोरा जकां रहय छै
बैग बला
हँ बैग बला, तऽ धिया पुताके ओतेक भारी लए कऽ नहि चलल हेतै तऽ धियापुता उएह लेलक।
हूॅं आ ओहिमे एगो लचपचिया नहि कहै छै
हँ सेहो होइ छै।
हूं
सेहो हँ फठी बला रहै छै। तऽ ओहो अपन भेटैत रहै छै ओय मे कनिओ सभचीज लागल हॅं तऽ ओहिमे लोक गंगाजल के बोतल सब टांगि लेलक। ओहि मे गेल ओहि पो पोती बला रहै छै तऽ पौति मे सब समान जे लोक जाइ छै बाबाधाम तऽ जे समान सब लए जाय छै तऽ ओहि मे लोक रायख के गेलक
हूं
झोली लोक से बनेए क जाइ छै बोगली जकाँ, गर्देन मे लए क पैसा कौड़ी दुआरे हॅं ओहिमे लोक राखि के गेल।
हूं
आ एतौ बाबाधाम जाइ छै तऽ लाले पीयर कपड़ा पहिर कऽ जाइ छै।
नबका,
अखरा ह अखरा ह अखरे लेलक दूगो औरत जे रहल से महिला सब अपन साड़ी लेलथि पीअर लाल आ पु पुरुष पात्र बच्चा गंजी पेंट गमछा पीयर पीयर, हँ।
हॅं अखरे पहिर
अखरे पहिर कऽ हॅं एगो पहिर कऽ गेलथि एगो लए गेलथि।
हूं आ एतौ से बहुते आदमी जेना कुशेश्वर बाबा के जे जल चढ़बै छैथ तऽ ई गंगा कातसँ जल आनिकऽ चढ़बैत हेतैथ।
हूॅं गंगा कात सॅं आनि कऽ हँ राखलैथ आ तखैन बाबाके गेलैथ चढ़बै लए।
हूँ
हूॅं आ लोक हैया जाय छै गाय महींष के जेना बच्चा होय छै तऽ दूध होय छै तऽ ओहो जखन शुद्ध होय छै तऽ ओहो लोक चढ़बै लए जाय छैन बाबा के पण्डाके खुअबैलए। दही पौर के लए गेल दही चूड़ा खुवेलैथ। हॅं, दूध बाबाके चढ़ेलैथ ओय दिन स जे आदमी बारने रहै छथिन दूध
हं
से आदमी ओय दिन से खाय छथिन खुएलाके बाद से
हूँ हूँ आ ई बैसाख महिना जे कहै छै जे रैवे -रैवे लोक जाय छै बाबा के जल दै लए,
हँं कुशेश्वर बाबा के जल देैलेए ओत्तौ हॅं ओतौ लोक जाय छै। तऽ ओतौ तऽ आब बाबेधाम जेकां भए गेलखिन ततेक भीड़ रहै छथिन एतौ जे, कुशेश्वर ओतौ देखै छियै कामोर लए कऽ बहुत आदमी जाय छथिन। कुशेश्वर हँं। आ डोकली मे छथिन बाबा ओहो बड प्रसिद्ध छथिन।
त ओतौ लोक जाय छै पूजा करैय ले।
हॅं ओतौ लोक जाय छै पूजा
हॅं आ अइ सब मे अथी सबमे मेलो लागय छै। छै जेना चतुर्दशी होय छै शिवराति हँ आ शिवराति मे तऽ बियाहो होय छैन बाबा के,
त बियाह होय छैन तऽ ओतऽ कुशेश्वर मे तऽ ओ ओतऽ त नैय बनै छथिन की बनै छथिन तऽ बहुत जगह तऽ मैट क बाबा भोला बाबा पार्वती हुनकर दूत- भूत सब बनय छथिन बियाह जेना लोक के होइ छै, तेनाहिते पंडितजी आबैय छथिन बियाह करबै छथिन। सिन्दूरदान होय छैन फेर चारि दिन पर चतुर्थी होय छैन। सब चीज होय छनि गीतनाद जेना लोक के होय छै तेनाहिते हुनको होय छैन हूँ।
हूँ
बाबोके होय छैन ओतऽ दिन भैर पूजा फेर राति केऽ साँझ के श्रृंगार होय छैन बड भीड़ रहेै छैय हॅं डेली, श्रृंगार होय छैन साँझके। फेर से बाबा के धोअल गेल सब चीज केएल गेल फूल एते -एते ढे़री रहल सब दय गेल माला
आ बारह बजे के बाद पटो बंद भऽ
पट भऽ जा हँ बन्द भऽ जाय छथिन बारह बजे के बाद।
हूँ
बैशाख मे तऽ लोक कहै छै आठे दिन पड़ जाय छैय रैव- रैव कऽ,
आ एतय महादेव के जे पूजा करै छै तऽ पण्डियेजी पहिले पूजा करैत हेथिन।
हँ पंण्डियेजी ने भोर के उैठ कऽ सवेरे धोअै छथिन सब चीज। उएह करैत हेथिन तखने लेकिन एतऽ तऽ कहै छै कुछ। शन ते दुए तीन बजे से लाइन लागल रहेै छैय। छै सौनसब म सौन म बैशाख मे बड रहै। भीड़ ओना तऽ डेलिेयो रहै छै भीड़। लेकिन सब मे आऔर कहे छै बड दूरे से गाड़ी सब रो कए कऽ ओतहि से रहै छी।
महादेवो के मंदिर बड्ड छथिन ने हए उगेश्वर महादेव छथिन।
कहै छथिन सभ भगवान से पहिले इएह। भगवान खुश होइ छथि न हिनका एक लोटा जलोमे। जलो चढ़ा कऽ ई अथी भए जाइ छथिन।
हू।
ह सिंघेश्वर स्थान छै।
ह विदेश्वर छथि।
हँ तऽ ओतऽसँ महादेवेके पूजा होइ छनि।
हँ हँ। आ भगवतियो छथिन बड।
ह भगवतियो छथिन नवादा मे जे छथिन भगवती।
हँ।
ओतय से तऽ चोर सब चोरी कए क लए क चलि गेलै हाबीडीना।
ह।
तऽ एतय तऽ हुनकर चरणेके पूजा होइ छै नवादामे।
अच्छा।
ओ चिन्ह ओतऽ छेबे करथिन एखन तक हुनकर चरणे। पूजा होइ छैनि आ बड्ड रहै छै आसिन सभमे भीड़। दुर्गा पूजा मे आ मूर्ति ते छथिन ओतऽ हाबी मे ओतऽ मूर्ति के पूजा होइ छैन।
हू।
ह ओहि गाँंव के लोक के सपना मे कहलखिन नवादा के लोक सबके जे हमर मूर्ति लए गेल चोरी क क तऽ लए गेल लेकिन हमर एते यए। अथि हुँ।
ठीक
तूसभ पूजा कर जे माँङ्गही सभ मनोकामना
हँ। हू। सभ दिन खोइछो भरल जाइ छै।
सभदिन हँ ई नहि छै जे दुर्गे पूजामे। ऐत।
हू।
हू।
आ कतहु कतहु भगवतीके बलियो प्रदान होइ छै।
हँ बहुत जगह नहि होइ छैन बलि प्रदान आ बहुत जगह होइ छैन बलि प्रदान।
ह जेना हुए ओतऽ जे छथिन कसररमे।
ओतो तऽ कहे छै हँ, बलि प्रदान होइ छय न ओतऽ ज्वालामुखी छथिन नऽ ओत त